चल छै बहीन
हँ एकदम ठीक छै अहाँ सुनाउ अहाँके की हाल चाल छै।
हँ हमे भी नीक छियै, आओर उ आ अ एमेर त तनिका बारिश उरिस होइ छै। ओम्हर के की क केहन मौसम छै।
हमरो एने तनी बारिश हो रहल छै, मौसम बड़ा सुहाना छै।
हँ ई तऽ सही कहलहुँ जे अहाँ बारिश के बाद मौसम सही मे बड्ड सुहाना हो जाइ छै,
ह हमे तो सोचे रहि है जे अभी कनि कही बजार उजार जातीियऐ रऽ कुछ शॉपिंग करतीियऐै रऽ लेकिन अभी होय हो गेलै नहि पानि होइसँ पहिले तनी धूप रहै सोचलियै जेबै
ओ अच्छा अच्छा
टेंशन मे वरषा भए गेलै तऽ आब कठी जाइ च
भगवान के बी विचार छलै कि अहाँ आज बाहर निकलेके कष्ट न करू घरे मे रेस्ट करू एहिह चलते।
रविवार हूं
आ अहाँके बेटी सुतल छथिन की
हँ हमर बेटी सुतल हैत तभिये त यहाँ शांति छैल हे हमर बेटियो सुतल है आ हमर ननद के बेटो सुतल है
ओर ओर चलो तब तऽ एक घंटा के अहाँके फर्सत भऽ गेल
ज ने त बात कर
ओ आ अहाँके माताजी के केना हाल चाल छै
हमर मम्मी के तनि तबियत खराब भऽ गेल हन की कहू
मौसम चलतै की की
मौसम के चलते नय तनी काम के थोड़ा जादा लोड भऽ गेलै हन अय वजह से तनी ओकरा इ हो गेलनि
अच्छा
बाकी तो सब ठीक है अहा के बाल बुतरु सब केहन छै
ह हमर बाल बुतरू भी सभ नीक छथिन अभी नानी घर गेल छथिन तऽ घरबो तनिका हमर शान्ति छै हमरो घरमे आ नहि तऽ दुनू रहै छथिन तऽ एकदम घर के तो कपार पे उठायल रहे छथिन दुनू के दुनू
कोहराम मचबै वाला बच्चा सब छै
मत कहू हमनियो ओर बच्चा छलियै बहिन लेकिन एतय बदमाश नहि छलियै जेना इह आज कल के बच्चा सभ रहऽ हथिन बाप रे बाप
हमर तऽ मम्मी कहे जे तू तू आर हमरा एते नाक मे दम करले त ले आब तुहू आर भूगत देखे केना लगै छै जब माय बनेै छै तऽ लगे है जेनाकी बच्चा छै तऽ बहुत आजादी माय बनला के बाद पता चलै छै
अ सही बात छै जेना आ देखो ने जेना माय सब माय रहै छथिन तऽ ओही रुद्र आओर क्रूर रूप रहै छै माय सबके आ जहाँ माय सब घात दी नानी बनलथिन व हर बात देखो तो ओ आर ममता जेना यहां से समुद्र एकदम अंन्दर से घूमड़ घूमड़ के उप उफान मारे लगै छै
हँ तखनी तऽ लगत चेना हँ चलू हमर बदलाब पूरा हो रहल छै हमरा जेना हमरा जेना इ आर परेशान करलकै हन आब तुहू परेशान हो हमे आनद लै छी
ह हँ देख देख के खुश होबे छथिन मो मने मने लेकिन अब सामने से बोलथिन तऽ बोले बेचारी सब बोलहु न पारे छथिन न
तऽ तनि आब अपनो आर तनि बड़ भऽ गेलियै तऽ केते ओ डाँटथिन केते मारथिन आब सोचै छथिन चलऽ हमर बदल तोरे आरके बच्चा लै छै
सही बात छै आय बहीन तब अथी अदर के खीर दलपूरी बनलो अहाँ घरे
अर तीन चार बार खा लेलीयै
ओस गजब एको बार निमंत्रणो मने हमरा आर के हम तऽ इन्तजारे मे रहलौं कि अहाँ हमरा आर के भी बजायब
हमरा लगलय जे अहाँ बियाह मे गेल छियै वही व्यस्त छी
ओ तऽ न तऽ बिआह से तऽ हमे आय गेलौ बाप रे बाप
के हम कॉल करली रे त अहाँ अहाँ बतेलियै ने जे हम बियाह मे आयल छी केकर बियाह मे गेल
हँ हँ ननदकर बियाह छलै तऽ ओ तऽ दूए दिनमे खतम भऽ गेल न
ओ हम सोचली गेल छी तऽ अपन बढ़िआं से एन्जॉय कऽ कऽ अपन काफी दिन मे अएब आम उम खा कऽ बढ़ियां से
आ देखो जेना अपन अगर हिस्सा बचाबै के छै अहाँके तब जे बहाना क लू अहाँ
नै हे बहिन एहन कोनो बात नै छै ई सब बनेै छैय तऽ लोग तनि जादे ने बनबै छैय चलऽ एक शाम ने दू शाम स
हँ तऽ एकदम भले बासी खिलाबै के प पकड़य है लेकिन हमे तऽ काले है सही कहलौस बहिन
खाय के होय तखनी गरम कऽ ली
हँ हँ अपना ब खीर उर त खीर ऊर त तनिका बासियो नीक लगय
बासिये नीक लगै छैय हँ हमरो आर के खीर त बासिये नीक लगय तुरते तुरते बनायल मे ओइसन स्वाद नै लगै छैय
आ हमरा आरके तऽ दू तरह के खीर पसन्द छैय जेना एकदम गरम गरम तातल तातल मुँह जरै जैसन आ नही तऽ फिर फ्रिज के रखल ठण्डा बासी खीर खाइमे हम नीक सँ खूब स्वाद लगय छैय हमरा आर के
हम हमरो है अपन खीर पूरी खेलो बस सब्जी आ उ त नय भेल खीर पूरी बड़ा मोन से खाथि
हँऽ आ जेना उ आरमे दलपूरी मे सब्जी उब्जी आलू के झोर टमाटर दऽ के
झोर झोर बला सब्जी भेल तनी बढ़िआं से तब नीक लागल
हँ खटगर नुनगर
हुँ सब स्वाद ने मिल जाय छैय अद्रा मे मीठा खट्टा तीखा नमकीन
आय बहिनत अहाँ अहाँ बनेले रहौ की की अहाँके सासू माँ बनेले रहौ
हमर सासू माँ के तऽ हाथ मे टूटि गेल रहै हमर सासू माँ गाँव रहथिन तऽ हमर बीचे मे भेले हमर ससुर के रहय ने अथी इ बेरा बरसी रहय
बर्सी हँ हँ
वैह बर्खी मे एक दिन पहिले धुलाई करे रहथिन त वैहे मे उ फिसैल गेलखिन फिसैल गेलखिन तऽ हुनकर हाथे झरइक गेलै टुटि गेल
ओह तऽ पलस्तर उलस्तर और करबेलखिन की
हँ आब तऽ समय भी भऽ गेलै एक डेढ़ महीना भऽ गेलै आब तऽ काट कते समय भेलै हँ पलस्तर य काटल जेतै उहे ओकरो मुहूरत नय निकल रहलै हें
अहऽ हँ-हँ-हँ हँ-हँ-ह अहु एगो बोझे छैय देह मे टंगायल टंगायल पलस्तर हाथ गोर एकदम बड्ड भारी हो जाय छैय न
तऽ अ खुजलेबो तऽ बहुत करे
हँ तऽ आ केना गर्मी रहै छैय जेना एक डेढ़ महीना पहिले ई तो अभी ने आठ दस दिन से पानी उनी तनिका बरस गेल मेघ बर पर गेल तऽ मौसम ठंढ़ा गेल छैय
तऽ अन्नस बरे हैय सब चीज के होय तऽ दोसरा क देख कऽ अपना क नस पड़ब
हँ सही कहलो अहाँ आ जेना हर चीज खातिर तऽ आश्रित हो जाय पड़े छै न
तऽ तऽ हममे ईसभ चीजमे कनि स्वतन्त्र छी अपन हुनकर बेटी छथिन तऽ अपन करै छथिन हँ हम अपन काम कुनो काम काज मे अपन कऽ देलियै घर के काम वाम तेरा खाना पीना
हँ चलो तब तऽ ई ठीक छै
हुनकर निजी काज मे हुनकर बेटी अपन देखै छथिन तऽ हमहुँ जाके अपन दादा
वाह बाह बाह बहुत बढ़िया छै जे देखो घर के काज हल्लुक छै मरीज के देखभाल एगो बड भारी काज छय
तऽ ओहै लेल हम अपन घर हुँ घरके काजमे अपन आसान पड़ै ओतऽ भीड़ नहि पड़त
हँ हँ सही कहलहु
अपन एक बार जे भेल समैट कऽ अपन कऽ लेली एक बार अपन फेन अहाँ फ्री भए गेल
अच्छा सखी बहिन हमरा के तनिकााही बताउ ने कि अहाँ जे दलपूरी बनेले रहौ से कोन विध से बनेले रहौ ओ अर केँ हमक रेसिपी तनिका बता दो ने त हमे भी आज रात मे भोजन मे सोचले छियै कि वही खीर आ दल पूड़ी बनाएब
अच्छा खीर तऽ अहाँ ओनाहिते जेना बनबैत छिये चावल केँ चाउर केँ खीर अहाँकेँ बनत
हँ ओ तऽ सोना चूर चाउर केँ बन जैत आ जेना हमरा दल पूरी हमरा आर से ठ नीक नय बनै छै, तऽ तनिका हमरा
दालिपूरी हम एकदम एक नम्बर बनबे छिय माइको मे बनत तऽ हमरे सँ बनवैल जैत हँ एकदम एक नम्बर हमर दाइल पूरी बने है अहाँकेँ ओहिमे की करे के हय चना केँ दाइल कऽ केँ तनि भीगो केँ छोइर दियऔ ताकि उ फुइल जाय ठीक है, हँ भीघा को ओकरा रेख दे के है आ राइत भर भीगा दे त आऔरो बढ़िया है कियाकि चना केँ दालि केँ सीझे मे तनी समय लगे छै, है ने तऽ अहाँकेँ ओकरा हँ सुबह मे फेर अहाँ ओकरा बढ़िया सँ धो कऽ आ कूकर मे डाइल दी कुकर मे हँ हल्दी नमक डाइल केँ ओकरा सीटी माइर लु ओहि मे कुछो न डालै खाली हल्दी नमक आ पानि जेना अपना दाइलमे दै छै तऽ तनी जादा नऽ पानी दै छियै, कियाक हँ। एहिमे ओते पानी नय देै यऽ ह समझ जाउ जे अहाँ चना चना केँ दालि देली तऽ ओसे एक अंगुरी ऊपर उठााक बस पानी दैय केँ हइ
ओ कि पूरा पानि ओकरे मे सौख लेबै।
सोइख लेत अहाँकेँ जादा सुखबै केँ नय पड़त ठिक हमे आर तनी ने गी गीला बाला अथी बनबै छियै की बोले हइ भरै लेल समझलि हँ भरैय लेल जे दाल हमे आर जे तैयार करै छियै तऽ मसाला हँ गीला तैयार करै छी तऽ ओहिमे सँ नु की इफेरन की करली एने सिटी लगल ठीक तब तक एन्ने फोरन मे लहसुन प्याज मिरचा अपन स्वाद अनुसार जेत ए तीखा खााय छी एकर फोरन काटू फोरन काट रखलु आ जेनाहिते सिटी अहाँ के भ गेल चेक करलु बढ़ियां से से आका कनी देख ले बैम सझले सझला के बाद फेर उतार निकल जात स ओकर त फेर तेल गरम करू सरसो केँ तेल मे हमे आर ओकरा फोरन दै छी सरसो के तेल हँ सरसो के तेल मे डादी गरम भेल तनी हींग डाइल दियो हँ जे तनी जीरा डाइल दी ओयके बाद जेहा लहसुन प्याज मिरचाई जे काटले छी ओकरा तनी बढ़िया से भुइज लू भुजला केँ बाद अहाँकेँ महीन - महीन कतरल रहै छै फेर ओकर बाद ओकरा अहाँ की करू दालि कऽ ओहिमे डालि दियऔ दालि कऽ ओहिमे डालिक कऽ सुखा ली पानि नय रहै केँ चाही
अच्छा भूज भूज कऽ
आ बढ़ियां से एकदम बढ़िआं से ओकरा पूजै के छै जब तक तेल तेल कड़ईी के मतलब पूरा नय छोड़ दे ने तब तक भूजू मतलब एकदम कटे के नय चाही ओहिमे कड़ाही से ओ एकदम छोड़ देे के चाही
तब तऽ तेल तनिका बुझागर जैसन देबे पड़ैत छै ने
के अहाँ ओकरा अगर भुइज देबै ने कियकि
अ सुनू ने बहिन सुनु ने हमरा केना एकटा कॉल आबे छै तो हमे करै छीयै अहाँके
अच्छा ठीक छै करू तऽ